हलो, राधा स्वामी जय भगवान, तव्हांजो दृष्टांत पिया ॿुधायो न, दीदी।
हा।
बियो बे, त बिया बि बुधायो।
हिकड़ी लेडी हुई, ढाढी शाऊ, कारू हुई, हुन जो नियम हूंदो हो रोज़ सुबह जो। ढाढनि गरीबनि खे दान पुंन कंदी, सभु कंदी।
अच्छा!
और ढाढी खुशि रहंदी हुई, हिकिड़े डींहुं हुन। फ्रैंड थी अचेसि, चयेसि थी हल मूंसां गडु सत्संग थिए हल, त चयेसि थी की मां। सत्संग ते छो हला, जेको तूं। संग में बुधाईंदा आहिनि उहो सभु त मां कंदी आहियां, त चएसि थी अरे हल यार। और, सुठो लगंदेई तोखे।
अच्छा अच्छा।
त हुन जी दिलि रखण लाइ उहा हली थी वञेसि भई हुन सां गडु, त वञे थी। सत्संग में त हुते ईं ई सभु वाणी पई हले की सेवा कयो भक्ति कयो प्यारु। त निश्काम कयो।
अच्छा।
त ईय माई उथी खड़ी ती थे।
अच्छा।
चए थी की जेको ॿुधायन त सभु त कंनी आहियां, ज़बरदस्ती मुंहिंजो टाइम ख़राबु करण लाइ वठी हली आई आ।
अच्छा, उन्हनि खे सत्संग कर्ता खे थी चये?
न-न हुन फ्रेंंड खे थी चयें की मुंहिंजो टाइम ख़राबु करण लाये वठी करे हली आई आहीं उ निकरी करे हली थी अचे बसि पंज मिंट उहो ॿुधे थी एतिरो, एतिरा चार वचन
जी।
जीअं घर अचे थी, त राति जो सुम्हे थी त निंड्र में हिनखे महसूस थो थिएसि की भई हाणे काल मूंखे वठणु आयो आहे, त माई मरी थी वञे और रमी यम दूत अचनसि था हुनखे कोड़ा हणंदा दा थिंका ॾींदा वठी था वञनिसि ओ ॾाढूं रड़ियूं पई करे मूंखे बचायो, मूंखे बचायो त हुनजां हसबैंड, पुट् सभु ॿीठा हुयसि और सभु रोइनि पिया पर कुछ करे न पिया सघनि।
अच्छा।
त उहा ॾिसी करे हैरान थी वञे चयथी एॾो मुंहिंजो मुंरस मूंखे हेॾो चाहींदो आ। हिन औलाद मुखे केॾो औलाद केॾो प्यारु कयो आहे। कोई मूंखे छॾाए नथो सघे?
अच्छा।
आख़िर यमदूत हुनखे धिका ॾींदा ॾींदा मारींदा कुटंदा वठी था वञनिस पिया।
अच्छा।
जेॾी महिल अॻिते वठी था वञसि त हिकिड़ी ब्लड जी, और हिन जी भरियल नदी चनिसि हाणे हिननखे क्रॉस कर।
अच्छा।
रोग, खून रोग ॼी नदी पई वहे चसि तं हिनखे क्रॉस कर त हुअ अचेसि थी हेॾी किंनी नदी मां न क्रॉस कंदमि जीअं अगरि तूं न क्रॉ कंदीअ त असां तोखे हिन में धीको को ॾेइ छॾींदासीं।
अच्छा।
त वेचारी ॾाढो घबराइजी थी वञे, चय थी हाणे मां शा कयां मूंखे कोई त बचाए अची करे। त यमदूत हुन खे खणी उछलनिस था नदीअ में
अच्छा।
त उन नदीअ मां हिकिड़ी सफेद वस्त्रनि में हिकिड़ी देवी प्रकट थी थे और उहा हुनखे गोद में थी खणे, और गोद में खणी करे उन पार हुन खे छॾे थी अचे, त चएसि थी की तू केरु आई माता? अउ मूंखे ईअं तूं बचाए अची करे तुंहिंजी ॾाढी महिरबानी। चयसथी कोई महिरबानी न थई। हीअ तुंहिंजे कए कर्म जो फल तई। क्योकि तूं जेको पंजनि मिंटनि जो जेको सत्संग ॿुधो हुई न, मां उ हुनजो पल यां की अॼु मां तोखे ईयं नदी क्रॉस कराई। त चयसि ती मां हेॾा दान धर्म हा चेस ती मां एॾा दान धर्म कया? एॾो मां पूजा पाठ कयो चईं हुन जो फल तोखे धरतीअ ते मिली वियो। जेको तूं सुख सुख भोॻय तोखे वैभव हुय तोखे सुठो मुड़ुसु मिलय सुठा ॿार मिलिय उहे तुंहिंजे दान पुञं जप तप करण जो फल थई पर तुंहिंजी स संग जो फल इहो पंज मिनट जो फल इहो तई की तोखे इन इहो पार करायईं। त उह माई हैरान ती थी वञे चै ती की माना मां खे जेको हेॾो धन संपति हेॾो पुट मुड़ुसु इहो मतिलबु कंहिं कम जो न आहे, त चईसि न कोई न छॾाईंदो आ सिर्फ़ु ज्ञान छॾाईंदो आ माण्हूअ खे। त तूं मूर्खता कय कि तूं उतां उथी करे हली आईयं। पर उन पंजनि मिंटनि जो फल तोखे अॼु मिली वियो, अञा इन ईएंं ॻाल्हाए ई पई त होॾां यमदूत तो अचेसि की ग़लतीअ सां तव्हां इन ई नाले जी ॿी माई खे खरणो हो त हिन खे खणी हली आया आहियो, ऐं उअ माई इहो रिग्रेट महसूस ई पई करे की उह पंहिंजी बॉडी में वापसि ती अची वञे।
अच्छा।
जेॾी महिल बॉडी में वापसि ती अचे त ॾिसे ती सॼो कुटुंब परिवार सभु वेठा ता रोइन पिट टन त उथी वेही ती रहे त सभु भूत- भूत करे भ ॾयण ता लॻनि, औं इएं कंदे पासे वारे घर मां रोअण पिटण जी आवाज़ अचण ती लॻे, त उन ॾींहं खां उह माई पंहिंजो जीवन सत्संग जे नाले लिखी ती छॾे पो काथे बि थिए किथे बि थिए, उह मिस न कंदी हा उह मिस न कंदी हा। उहा हमेशह अटेंड कंदी ई पंहिंजो जीवन पो सत्संग जे नाले लिखी ती छॾे। त चवंदा आहिनि हिकु सत्संग असांखे भउ पार कराइण जी शक्ति रखंदो आ।
अच्छा।
इहो वरी इहा सच्ची घट ना तव, हुन उम सच्ची में हुन माईअ इहो अम्म सॼो इहो क्रॉस करे आई। और वापसि पंहिंजी लाइ अॼु बि उहा जिंदी तव माई। अञा उअ जिंदी तव माई।
अच्छा, तव्हां त न ॿुधा हुंदा त ईअं कप कंपी ती हालांकि सत्संग ॿुधंदा आहियूं असां वेंदा आहियूं हर हफ्
हम्म,
राधा स्वामी ब्यास बि वेंदा आहियूं असां, चङनि सालनि खां रायपुर अचनि बाबा जी नागपुर अचनि काथे? पर हाणे हिकु ॻाल्हि तव्हां सची ॿुधायव, जंहिंजो सत्संग थिए माण्हू वेही रहे। कंहिंजो बि हुजे टाइम आहे जय भॻवान जो हुजे, हरिओम जो हुजे अगरि थे तो टाइम आहे त भले ॿुधे।
क्योंकि ज्ञान सां ई लाइफ खे सुधारे तो, गुरु हिक ई ॻाल्हि ॿुधाईंदा आहिनि। भॻवान चवंदा आहिनि कि जॾहिं वाणी तव्हां कंहिं मंदिर में ॿुधी ईंदव कंहिं टिकाणे में ॿुधी ईंदव, उन खां पोइ तव्हां कंहिं बि मंदिर टि काणे में वञो सेम ऐज इट इज़ उहा ई वाणी हलंदी तव, उहो ई वचन और इहो अनुभव मूंखे कल्ह थियो कल मां होॾे वयमि न गमीअ जो सत्संग हुयो होॾे वयमि त हुते चयाऊं वाणी पढ़ त वाणी पढ़ी। थोरी देरि खां पोइ वॾा दीदी अची विया हिते सत्संग जा ई, त उन खे बि चयाऊंसि कि वाणी पढ़। ऐज इट इज़ लॻभॻि उहो ई -उहो ई वचन दीदीअ बि हुते पढ़ियईं त सभु ॾिसनि पयूं, ऐं हैरान थी वयूं वरी भजन जेको मां कढियो सेम उहो ई दीदीअ बि कढियईं, चयईं हम बोल ते मां खोले वेठी आहियां कॉपी दीदी चए थी हम बोलें! मां हा बोलीये न दीदी शुरू कई मां दीदी हीं -ही, देखिए इधर का जो उधर सजे भॻवान कीअं त क कढराइन सेम- सेम भॼन हा
विश्वास त हुअव पर अञा वधी वियो हूंदव। न हे त दृष्टानत त मूंखे टे दृष्टानत ॿुध ॿुधायव न हे त ॾाढो सुठो लॻो जेको हाणे ॿुधायव न
हम्म ह
हा बिल्कुल जाॻी वियुमि हाणे कॾहिं -कॾहिं मां छा आहे सत्संग थोरो आलस कंदो आहियां न वेंदो आहियां, हाणे बिल्कुल वञिणो आ भाई वञिणो आ।
वेंदा कयो भैया
न महीने में हिकु अध मिस थी वेंदो आ न
हा ठीकु आहे न हाणे उहो मिस बि थिए थो तव्हां जेंट्स बि त ज़िम्मेदारियुनि सां जुड़ियल आहियो न कॾहिं- कॾहिं थिए थी थकान नथो माण्हू उथी सघे
आरतवारु ॾींहुं कॾहिं -कॾहिं लॻंदो आ न, अॼु नथो वञा कल्ह ॿाहिरां आया ब्यास मां आहियां, ॾाढो सुठो सत्संग कयन, ॾाढो सुठो।
अच्छा
मतिलबु ॾाढो सुठो सत्संगु कयोन हिकिड़ो मतिलबु, भाई हूंदो हुओ सेवा कंदो हो
हुं
त सेवा कंदो हो त सभिनि खे चवंदो हो बहने इस तरफ़ से जाऐ, और भाई भइया लोग इस तरफ़ से जाए। अलॻि अलॻि लाइन त उहो न हुनखे लॻुसि मां थो कयां पियो हे! समुझव त उहो न थोड़ी देरि लाइ हुनखे काॾे वञिणो होसि त ॿिए ॿे खे बिहारे करे वयो हुते समुझव, कि भाई थोरी देरि बिह मां अचां तो ॿुधो ता न दीदी
हा हा
हा त, पोइ वयो त होॾे हुनखे उहो ई ध्यान हुुसि की हो मां जंहिंखे बीहारे आयो आहियां उहो बीठो हूंदो समुझव आयो त ॾिठईं उहो हुते कोन्हे को उते हिकिड़ो गमलो पियो आ उते हिकु गमलो पियो आ, त हेॾा त माण्हू उहा ई लाइन थी वञे हेॾा बहन ब भे भेनरियूं थी वञनि हेॾा भाउर था वञनि त मालिक मतिलब हिकिड़े गमले खां बि सेवा कराए थो वठे त कोई इहो न चए की ही मां थो कयां पयो मालिक में एॾो पावर आह, एॾी शक्ति आ कि हो गमले खां बि सेवा कराए थो वठे त उहो त असांखे हिकु ज़रियो ठातो तईं सेवा कढण लाइ, सेवा वठण लाइ
माध्यम माध्यम, सही आहे
ऐं जॾहिं ब्यास जो डेरो पियो ठहे न इहो बि ॿुधाई त हिकु दिल्लीअ जो पैसे वारो हुयो बाबाजीअ खे चयईंसि सॼा पेसा ब्यास जे डेरे जा मा मां थो ॾियांव, मां थो ठाहिरायां सॼो ब्यास जो डेरो त बाबा जीअ चईंसि न मूंखे न खपे तुंहिंजी इहा सेवा मां चाहियां थो सॼी संगत जो कण कण हिन डेरे में वञे कोई हिकिड़ी मिटी हिकु कण बि खणी करे हेॾे कंदो त उ हुनखे बि हुनजो फलु मिलंदो
हा
अमीर हुजे थोड़ी सेवा करे वधीक करे सभु मिली करे करन, मां चाहियां थो सभिनि खे फल मिले, त उहो स्वीकार न कंयंसि
स
ॿुधाईंदा आहिनि सुठो ॿुधाईंदा आहिनि सेवा जे ई बारे में पिया ॿुधाइनि ॾाढो कुछु
ह गुरूअ जी त इहा महिर न रहम नज़र रखंदा आहिनि की भई तूं कर बसि
हा सेवा जो ॾाढो सुठो ॿुधाइनि कल्ह सेवा ते ई खइनि पूरो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो आहिं मां सत्संग ॿुधंदो आहियां न
त भुलजंदो ई न आहियां
ॾाढी सुठी आदत अथ असां त विसरी वेंदा आहियूं भईया
दिमाग़ में न वेहईी रहंदो आहे पूरो सत्संग
टाइम टाइम ते पॉइंट यादि ईंदियूं आहिनि पर एज़ इट इज़ यादि हुजे इहो ॾाढो घटि थी पाईंदो आ
हा न पूरो पूरो एज़िट यादि न हूंदो आहे मूंखे बि विच विच जा पॉइंट त यादि ईंदा वेंदा टाइम टू टाइम पर आहे न ताक़त त आहे न। हा असांजो न मुंहिंजो जेको साड़ू आहे न दीदी सुबुह सुबह खां राति ताईं ड्रिंक कंदो हु ॿुध जो ॻाल्हि
हम
ॾाढे नशे जी आदत हूंदी हुअसि ॾाढी ड्रिंक कंदो त हिकु ॾींहुं रायपुर में बाबा जी अचण वारा राधा स्वामी त असां चयोसीं हल असां सां सत्संग।
हम
हलियो पहिरियों बार हिकु सत्संग ॿुधो धईं दीदी हुन ॾींहं खां पोइ हुन दारू न छूटो थईं वाईन।
हा त ईअं थींदो आहे न ईं
एॾी वॾी गाल् उन ॾींहुं खां उन छूट टोइ न थई ऐं उहो जुड़ी वियो हुन सां सत्संग सां सेवा में वञणु लॻो।
असां ॾे हिकिड़ो डॉक्टर ख़ुदि डॉक्टर थी करे उन निंड्रमां उथंदो ऐं इहो दारूअ जो गिलास खणंदो माना चए पियो अॼ छह साल थिया आहिन मुंजे अंदरि रोटी न वई आ मना फुल्के जो टुकुर न वयो आ पेट में
अच्छा
त उन उहो सीधीअ मां आयो हुयो।
सीधी सतना खां अॻते आ जेका?
हा।
सीधी मुंजी मासी र जी।
त उते कटनीअ में अची करे हुन सत्संग ॿुधईं। सत्संग ॿुधईं त अहिड़ो उन जो मन बदलस कि हुन तुरंत चयईं की मां मां दारू छॾींदुम। अऊं चवंदा आहिन कि जंहिंखे एतरी लत हूंदी आ बुरी कि भाई हुनजी अख खुलंदे हुन खे गिलास खपे।
जी।
त हुनखे पो ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे शरीर में।
अच्छा
अऊं हे ख़ुद डॉक्टर हो त हिनखे इहा शइ ख़बर हुयस। उन खां पो बि हुन दारू खे हथलाइण बंद कयईं ऐं हुनखे कोई प्रॉब्लम न थी।
न असां मुंजे साड़ूअ खे दीदी कोई परेशानी न थी शॾियाईंं त
हा त उहो गुरूअ जो हथ जेको थामे थो उन खे नथी थे बाक़ी कोई एतरो पीअण खां पो अगर छॾंदो आ न त हुनखे ॾाढो शरीर में कंपन और इ सभ थींदो थव ॾाढी प्रॉब्लम्स ईंदियूं आहिन हुनखे।
खां इलायची न खाधी आ त असांखे नोलेज ई कोन्हे हिन शइ जी
हमम्
पर माण्हू चङा मटजया थव सत्संग खां।
हा
सत्संग खां ॾाढा सत्संग खां माण्हू ई अचानक सां मटजी विया थव पीअण खाइण छॾे रखियो थनि।
भईया जॾहिं तप आहे संतन जो हेॾियूं तपस्याऊं कयूं अथऊं तॾहिं त दुनिया
आहे न मालिक त आहे गुरू त आहे कई ॼणा एॾो लाइटली वठंदा आहिन सत